हेलो
हँ सर प्रणाम
खुश रहू की हाल चाल छै
ठीक छै अहाँसभ ठीक छियै सर
हमहूँ सब ठीक छी घरमे ठीक छथि सभ
हँ
की करै छलियैए
अभी खाना खा कऽ छतपर एलियै
अच्छा खाना खा क छत पर एलियए तऽ कीसभ खेलियै खाना
दालि सब्जी तरुआ
के बने ने छल अहाँके मम्मी
हम अपने
केना केना बनेने रहियै
सर पहिले चावल बनेने रहियए पानि दऽ पानि गरम भेलाके बाद चावल गिरेलियै धो कऽ
हू ठीक
ताहिके बाद चावल भऽ गेलै तब दालि चढ़ेलियै
अच्छा
दालि भऽ गेलै ताहिके बाद सब्जी धो धा के ताहिके बाद सब सब्जी चढ़ेलिय सब्जी भऽ गेलै ताहिके बाद तरुआ सभ बनेलियै
अच्छा तऽ फेर बनि गेलै खाना से‌ए न तकरा बाद खा लेलियै
हँ
केसभ खेलियै
पप्पा भाइ
हँ सभ आदमी खेलियै ठीक छै तऽ परीक्षा अहाँके कहिया हेत
हमर परीक्षा अभी एडमिशन चालू छै
अच्छा एडमिशन चालू छै कौ तारीख से ल कऽ क तारीख तक
उन्नैस तारीख या अठारह तारीखसँ शुरू भेलै हन पच्चीस तक डेट छै
उन्नैस जून
हँ
उन्नैस जून से लऽ कऽ पच्चीस जून तक डेट छै अच्छा कतेक पाइ छै ओकर फीस कतेक छै
एक सए तेइस रुपैआ
एक सो तेइस टाका छै कम छै कि नहि एनाही रहै छै
सर इएह मतलब दू सए के अन्दरे मे रहैत छै सभ बेर
अच्छा अहाँके ऑनर्स पेपर की यइ
एकाउंट
एकाउंट अच्छा अहाँ कॉमर्स स छलियैए
हँ
अच्छा लाइन छलए भोरसँ
की कहली
लाइन लाइन छलए भोरस
हँ छले आइ
लाइन चल बहुत रास कटि रहल छै लाइन ने
हँ हँ गर्मीमे ज्यादा कटैत छै ठण्डा मौसम
ठंडा मे नहि कटै छै ठंडा मे तऽ जरूरत रहै नहि छै त दुआरे अपन नहि कटल आ गर्मीमे एखन जरूरत छै लोकके गर्मी लगैत छै ताहि दुआरे बेसी कटी छै हमरा भेल हमर सबके गाम मे कटै छी अहँ सबके गाम मे कटैया
हँ हँ हमरो सबके घरमे
ह अच्छा तऽ पिछला वला जे एग्जाम भेल रहे अहाँके तऽ कत देने रहे सेंटर कत कत देने रहै
आर के कॉलेज
आर के कॉलेज देने छलिय अच्छा कतेक दूर छै अपना गामसँ
साढ़े दस पन्द्रह किलोमीटर
अच्छा दस पन्द्रह किलोमीटर छै नहि तऽ लोक तखन तऽ अथि मोटरसाइकिलसँ जा सकैए
हँ लेकिन हम ट्रेनेसँ जाइत छी मतलब ट्रेन से सुविधा बुझाइया आत से घर से पप्पा साथ आत से घर से पप्पा साथ थे राजनगर राजनगर से स्टेशन से ट्रेन से मधुबनी गेलहुँ ओतऽसँ कॉलेज महिला कॉलेज लगे
अच्छा महिला कॉलेजमे सेंटर दऽ दै छै
नहि महिला कॉलेज मे हमर अपन कॉलेज छै ओतय से सेंटर आर के कॉलेज
अच्छा आर के कॉलेज जे छै कए टा पेपर दऽ देलियै एखन तक
अभी तक तीन सेमेस्टर भऽ गेलै
तीन चौथा सेमेस्टर छै कतेक विद्यार्थी करीब नाम लिख खेने हेतय
सर कॉमर्समे कॉमर्स मे कमे छै लेकिन आर्ट्स आर्ट सब आओर साइंस मे बहुत जादे छै आर्ट्स मे हमर सब विद्यार्थी
आर्ट्स वाला बेसी विद्यार्थी छै आर्ट्स वला मे मङ्गला बुघना सभ चलि जाइ छै दुआरे बेसी रहै छै ने
हँ
तऽ की कहै छै आठसवलामे बेसी छै तऽ ई अहाँके जे यानि महाविद्यालय य कॉलेज अ तऽ ई कॉलेज मे कुल विद्यार्थी कते छै
लगभग दू हजार तीन हजार हेतै सर
अच्छा दू हजार तीन हजार विद्यार्थी हेतै तऽ पीजी के पढ़ाइ छै ने
महिला कॉलेज
हँ पी जी के कि नहि ह
नहि पी जी नहि ऑनर्स स बी कॉम हँ बी ए बी कॉम
बी ए बमी बी एस सी अच्छा ठीक आ
जे सब होइ छै
आर के कॉलेज मे पी जी होइ छै बी एड होइ छै हँ ठीक कहलहु अच्छा अहाँके कोन कॉलेज नीक लागैए पूरा मधुबनी मे
आर के कॉलेज
आर के कॉलेज छै बढ़िआँ कॉलेज छिय ने बेसी परसेंटेज फैसिलि जदा बेसी परसेंटेज वाला विद्यार्थी के ओहि मे नाम ल ले छै लिख लिख दे छै ह आर के कॉलेज मे लिख दे छै तऽ कोन कोन विषय मे रुचि रखै छियै
हमर एकाउंट मे छलय आ बिजनेस स्टडी मे आओर इन्टरप्रेनरशिप मे हिन्दी मैथिली तऽ लैंग्वेज भऽ गेल
पढ़ाइ लिखाइके अलावा आओर कोन कोन विषयमे रुचिए जेना सिङंगिंग डानसिंग कोनमे
म्यूजिकमे
म्यूजिक मे तऽ म्यूजिक के लेल की प्रयास अच्छा अच्छा की प्रयास कऽ रहल छी ओहि लेल
सर नहि बस सुनै छी मतलब
अपने सँ खुद सँ रिवाइज करैत छीिय
हँ
अच्छा मिथिला पेन्टिंग जे छै तऽ अपनासभके के लेल तऽ बहुत नीक मौका छै
हँ सर ओहिमे रुचि अछि लेकिन हम सोचै छी सीखब
ऑनलाइन नहि छै ओकर व्यवस्था
हँ यूट्यूब सभपर आबै छै
ऑनलाइन ओकर ओकरो कोर्स होयइत हेतै ने कि नहि छै
हँ छै
तऽ एक दिन अपन जा कऽ ओतऽ बात कऽ लिअ आ सीखू ओ तऽ बड़ा बढ़िआँ चीज छै अपन मिथिलाञ्चलके चीज छियै हुनरके चीज छै ई हुनर रहत तऽ बढ़िआँ रहत एक एकटा टोपी पर जे मिथिला पेंटिंग बना देल जाइ छै तऽ ओकर दाम बहुत बहुत भऽ जाइ छै
हँ
छै कि नहि एक एकटा टी शर्ट अहाँके पाँच पाँच सौ रुपया मे बिकाइ छै आ अपन कला छै कतहु अहाँ शादी विवाह मे कतहु अहाँ पेन्टिंग करबै मिथिला पेन्टिंग करबै त बढ़िया आमदनी दैते या घर बैसल अहाँ काज कऽ सकै छी
हँ
एमेजोन सँ हँ अपन बिज बिजनेस भेल एमेजोन स फिल्पकार्ट स आहा जूड़ि जेबै अपन समान के घर बैस चल अहाँ बेच सकै छी सामान लै ले आयत आ अहाँके यानि सभटा वैह करतै सिर्फ अहाँके समान देबाक अइ
घर बैठल सेल कऽ सकी
हँ घर बैसल बेच सकै छी तऽ मिथिला पेन्टिंग बढ़िआँ मौका छै विद्यार्थीके लेल जेकरा एजेट भऽ चुकल छै पूरा पले तऽ नहि कोनो बात हाल ही मे अहाँके अथी भेट भेटल छलनि ह ने मिथिला पेंटिंग के लेल अवार्ड भेटल छलनि हे ने अपन मधुबनीसँ ह
तऽ अहिना छै मिथिला पेन्टिंग बहुत नीक अथी छै हमर भायजी के विवाहमे एकटा कोबर लेने रहियै लिखल मिथिला पेंटिंग वाला बढ़िया होय छै तऽ ओ अहाँके देने रहै एगारह सए रुपैआमे
आ
सोचि लियौ एगारह सए रुपआ मे देने रहै ओहि समय मे आब बुझा एकैस सए लेते हालँकि शुभक शुभक चीज छै ओहि दुआरे बेसी लऽ लेलकै लेकिन ओ एकटा अहाँके पेपरपर बनेने छलैए आ कते ओकरा रंग खर्चा भ गेलै केकर दस टका के पेपर अबै छै ओ बड़का वाला नहि होइ छै ड्रॉइंग पेपर दस टका के पे परबै छै ओहिमे अहाँ के गयारह सए रुपआ कमा लेलकै बस हुनर छै
हँ सर अपन हाथके कला होय छै
बस महिला के लेल छै अहाँके अथिओ कऽ सकै छी सिलाइ मशीनके जेना हमरा गाममे छै एकोटा मशीन नहि छै सिलाइ के रेट सब बिल्कुल हाई हाई रहै छै सिलाइ हँ सिलाइ के अहाँके गाममे शायद बहुते अय न
हँ चाची सब सियए छथिन
हँ तऽ अहाँके गाम मे लेकिन हमरा गाम मे नहि छै एतऽ माय मतलब एकटा गपक गप कल तऽ ओहो एकटा बहुत बढ़िआँ मौका छै जे ओहोसँ जे छै से रोजगार आबि सकैऐ पैसा आबि सकैऐ आओर बौआए नहि पड़तै घर बैसल आदमी एत्ते अपन सामान लऽ के एतै सामान ओकर सिया जेतै फेर ओकरा दऽ देल जेतै तेहो सीख सकैत छी
ओहोमे अहाँके डिजाइनसभ बहुत रास छै जहिसँ पैसा एतै
हँ ओहिस घर चलि सकै
य बढ़िआं चीज सके य पंडौल मे अपन सबके पंडौल मे ओकरे काज खुल गेलै हैय न पंन्द्रह हजार करीब खाली रहै आदमी की जरूरत रहै छलैया ने पन्द्रह हजार करीब खाली रहै हँ तऽ इएहसभ चीज छै आओर आओर की सब भऽ सकैया महिला के के लेल
अपन सिलाइ कऽ के मतलब गुजारा कऽ सक एहो छै हँ बिजनेस कचो कऽ मतलब दोकानोसभ कऽ के अपन घर बैसल दुकान खोलि लेलक ओहिस गुजारा कऽ सकी धियापुताके पढ़ा लिखा सकेैए
हू आओर एकटा महिला के लेल बहुत सुन्दर छियै ब्यूटी पार्लर वाला काज छै न ओकरा की कहल जाइ छै
ह मतलब एगो पार्लर होइ छै ओ दुलहन सबके सजायल जाइ छै मेह सब डिजाइन डिजाइन के हँ डिजाइन डिजाइन के केश सब कटायल जाइत छै
ओकरो पैसा छै पचास कत्ते लै छै सौ टका
नहि सर मतलब जेहि हिसाबसँ जेना कटेबै ओहि हिसाबसँ दाम होइ छै हजार पन्द्रह सौ हजार पन् हँ पाँच पाँच सौ रुपया एगो केश कटैके दू सए चारि सए लऽ लै छै
हूँ बियाह दिन की अनदिनो
अनदिनो सर
लऽ लै छै ओतबे
हँ जे हिसाब से कटेबै जै डिजाइन सँ
इहो बहुत बढ़ियां मौका छै आदमी कऽ सकैए काज
हँ